रैख देलही की नय तु ला बैआ
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो हँ गोर लागै छी
आय आवाज अहाँकेँ बड़ कमडाउन आइब रहल
कम आबैय
हुँ आओर सब
की करै छी
अखैन चाय बनेलियै यऽ कनियाँ कहलखिन एगो चाची आयल छथिन परोस मे रहै छै चाय बनेलियै वैह चाये पीबै छी
आओर सब बढ़िया यऽ
बौआ
बौआ सभ ठीक यऽ हँ - हँ बौआ सब ठीक यऽ अहाँकेँ बौआ हँ
गेलै
एनवर्सरी छले तऽ अपन आ छुट्टी बझा लेलू नय हँ हँ आय घमे लऽ गेल छै
एनिवर्सरी दिन कऽ जाइ छै
क जाय छै हँ हु हु हु
हँ
की करतै सालमे बेचारा एक बेर जाइ छै ओहोमे नय छुट्टी करथिन तऽ नय ठीक लागै नय भेल छलखिन खुलल यऽ देखियो तऽ खुलल य हँ
हँ हँ अच्छा हँ हँ गाँव से गेल छौ त बीमार भ गेल छौ
धीरे धीरे ओ कमजोरी जे होइ छै ने तऽ धीरे धीर आब कम
हँ
हँ से त भाइये हु गैस क बड्ड खतरनाक रहछिइ हु की क सके छी ताहिमे कोनो भी दुःख नहि रातिके जाादा भऽ जायत
हँ
दिन लोग काटि ले छै देखा देखी राेते पहाड़ लागे छै दुःख
हँ दिनसँ तऽ हलका हल्का रहे सआज होइत होइत आओर बेसी हो
हूँ
राति मे फेर ओतेक तेज भऽ गेल पूछू बर्फ द द करो रुमाल ल ल बर्फ लेलक सु तकर बाद जाऽ अढ़ाई पौने तीन बजे के बाद जा कर
नीन्दै अल हटे
हू
कम होइ छै तखने ने लुक दे म खानो नहि खेने हेबै राति मे नहि खा ल बसनए उलट होए लागले गैस बहुत माथा पर चढ़ि गेल छलै
हँ आछ ने तो डेली गली खइ छिए तैओ छढ़ जाइ छै पन्द दू चार कर खे लये उलटी जेना
तैँ आओर कमजोरी ला दिन भरि व्रतके लिए एकति अन्य आओर घर लेतऽ ओ कमजोरी तऽ हेबे करतै भोर मे कहाँ उठले कनिआ के फोन केलियै छोटका बऊआ ओ कहलकमे रातिमे एगारह बजे आयल छौ लेकिन
हु
ओझा
हँ
ह अच्छा ठीक हँ बढ़ििया केलखिन ने हँ
ह ओ अपना हिसाबसँ नहि होइ छै कहियो गाड़ी लगा देलक तऽ भऽ जायत
से तऽ ड्यूटी केपक्का आदमी छथिन कहियो ड्यूटी नागा करैत छथिनह ‌बहुतबहुत किछु कहै छलखिन जे बज कहै छै पानि बिहाड़ि किछो भय जाय हम लेकिन हि सब भै ह टाइमसँ पता हमरा ब एक घण्टा पहि हँ
हँ य कहि देलखिन जे अहाँके एते बजे पहुँचय के तऽ ओ एते बजे पहुँच के रहथि कि पाँच मिनट लेट हय
चटीके पकका आदमी छथि एहनेतबियत खराब भ सकैतअछि गेलै तखने एहन अथी गाँवौ इहो बेर बेचारा के पेट कनि अहा के दिआदनीके वतैय ने भायके बिआाह छलै ताहिमे मीटसभ कनि खा ललैथ हुनका पोचैत नहि छलनि तेल मसाला बेसी एलखिन तऽप्राते भने ा छ च अपन ओ अथी बैठ ई तऽ आब नहि करै ह्
हरा राइतो भऽ गेल हेतेन
सबचीज टाइम टेबुल लोक जे बाहरमे रहै छै ने टाइम टेबुल भऽ जाइ छै ने तऽ गाँवमे कनि टाइम बेसी भऽ जाइ छै खाना पीना सासुरवला बात से नहि एना कुत्ता कनि कऽ लिअ ई कऽ लिंक ऊं कऽ लिअ ताहिसँ कनि मोन जादा तबियत खराब भयजाइ छै
हू हनका नहि एखन नश्ता कलिय तऽ एखन नहि करबै बादमे करबै एते बाजे हम नश्ता कर
हूँ हूँ हूँ बस
आ हम बड़का बौआ जे कहुं ओ छलखिनये ड्यूटी पहिले आब तऽ नहि बियाह सब पहिले
जतरा खराब भऽ जाइए सास त हम कहली कि जतरा किएक खराब होयत खाना पीना अल्टर ब जाइ छै ने त तसे ही छै र ह सएह बात छै ह ह ऊहेबआत त एगो बेटी जमायछै हँ आ कनि बे प्यार भऽ जाइ छै सासुरमे कनि नास्ता कऽ लौथ कनि ई कऽ लौथ चायो कनि बेसी पीबि जाइत छथिन हँ चआयकेे त जाय जे बेर कहबै तय बेर हँ तहन ई छै जे हुनका एके चाएटाके लत छैन आओर कोनो चीजके नहि एगो सुपारियो नहि खाइ छथिन बेचारा ओ कोनो बात जे चाय त आइ काल्हिके बच्चा रह छै सेहो पी ल छै नय कोनो एहन बात छै लेकिन आइकाल्हिके युगमे दीदी सुपारी जे नइ खैलकै आइाल आइकाल्हके जुगमे ओ सबसँ भाग ओकरे कहल जाइ किछु नय हुनका ने सभ
हँ
हम सब एगो आधगो सुपारी खाइयो ले छी हमहु कनियो से हँ ह छोटका बआ हुनकर दाँतसभ चमकैत रहै छै ह दात खिया जा लेकिन ब्रश नय छोड़ब
नय एदम जोर दक ब्रस करे छे
हूँ आ नय किछो खाइत रहत न आदमी तकर दाँत कनि अन्तर भऽ जायत आ जे नय खायत ओकर दाँत लाइट मारैत रहै छै ह हूँ से भऽ जाइ छै ककरो जे पड़ल छल से छकका मास्टर मे जाउबब अच्छा सब दिन बैस क खेलबै छलियै काल्ह पड़ल देखै छलेथ कइलहु ओते हम पढ़ै छलियै हमरा देख कुदै छले सोचिके ओ करे छलिय बोर्ड पर चढ़ कऽ बिठुआ काटे छलियए दुोनू ठउन के बीच म मुरी दक का सुउत रहे छै के कते मान अथी मतलब प्यार रहै छै ओहन प्रेम देने छियै तैं दैय न ओ बच्चाे जे नय चाहतै केना जेतै सब कहै छै य ऐ जा
ईमे तऽ जाउ
सही बात अपन धिय पुता जेना छै तहिना लोक बुझै छ बच्चा बच्चा हमरा बच्चा सब लगाबे बड रहे छै हम अपना नैरोमे सबसे छोट छियै
भतीजा भतीजी बहिन के बच्चा सब लगले रहल छै दीदी दीदी करैत हेथिन तऽ हमर ओझा की कहलखिन कञ्चनके दोसरेके बच्चा के करैत करैत ई नइ हेतै जे हमरा अपना बच्चा हुए एकरा दोसरे बच्च दोसरे के बच्चा के करैत करैत मुन भरल छै भ जाइ छै हमरा जे बौआ अपरेशन स भेलै से हमर मैझली बहिन कनेइ केना करब से बच्चा के केना क रखबै बच्चा के सुनय छल आ अपने बच्चा के नय लेल होए ह
हमर मैझली बहिन कहै क सभहक छोट ओ छलै ओकरा केना ऑपरेशन सब भए गेले बैसले नय हेतै केन कऽ बच्चाकेँ लैत हेतै मैझली बहिन के बेटी
बेटाक हम अपना लग रख हँ आओर की अकरा त तीज रेस भेलै
शुरुआत
शुरुआत हमरे भेलै फेर हमर चाचा बेटी के भेलै दुनू चाचा बेटी छै नॉर्मल होइ छै हँ नहि तऽ सीजर आब आइकाल्हि कोनो भारी बात नहि छै शादी सब कमजोर ह सबके डर तें डॉक्टरो रिकस नै न लैत रहै छै जे जे छै बर्दाश्त करैवला तकरे डॉक्टर कहै छै छोटका भाईजी के बता लगले कानपुर में तो भगवान लग दीप जड़ा के छोड़ि देलक य देख की डर हुनका बुझल छलनि ने जे बच्चे से हिनका दे अथी छनि
भगवान कोना तऽ हमरा बहिनके बचा आ कहियो देने रहै डाकटर इ ठीक नहि छै बड्ड फुलि गेल रहै ऽ कोनो सभक छोट छलै सभक दुलारू नै शिवे भगवान
दुलारू भगवान नहि बर्दाश करै करै छथिन ने से नै बुझै छियै
आ
कोन गाँव य नैहँर डुमरी छै बलिया डुमरी अच्छा बलिआ लग हँ भैरव बलिया लग नहि नहि छच्छा ह छछा बलिया तऽ ओ दरभंगा दिस पड़ै छै ह फेमर मधुबनिय जिला अच्छा जिला नहि छछा बलिआ अथी छछा बलिया अथी ने बलिआम हमर एगो भायजी के बियाह भेल छै ते हमरा पता लागल दरभंगा
ह्म भेल हेतै तै हँ तऽ छछा बलिया छछा बलिया के बुझ
हमर गांव ने पैंतीस चालीस घर ग्राम ह गरीब से गरीब आदमी तनेपुर के भोज हाय हा- हा- हा ह अपन छोट छैयआ जे को नहि ह तकरो मोन भऽ जाइ छै इस तरह नहि कऽ दियै।
ह ह
ह
अहुँ के मझली दियादनीके तऽ मधुबनीये म य सँ सतलखा हँ सतलखा ओहो गाँव बड़ नीक सुनै छी जाइ छलियैन उच्चैठ भगवती अहाँके दियोर देखा देलकै इम्हरे हमर भाबी के घर छैय
हँ हँ